हेलो कीओ हो हँ कथी करै छीयै हम तऽ ठीके ठाक छीयै अहां अहाँंके हाल समाचार ठीकठाक ने
हँ ठीक है
छियै आ कथि पढ़ै छीयै अपने कथि पढ़ै छीयै अहाँ बायोलॉजी ए बायोलॉजी ह यौ बायोलॉजी मे अहाँ के कते मतलब खत खतम भऽ गेल हैत क्लास दू साय ऐं छैलिय से में
अभी जनम पर बुझियौ तऽ खतम भऽ गेलै हय
ओ खतम होइय बला
हँ जनल छय खतम हो बला
एक दिना अपना सब गेल छलियै घुम ले उपरा घाट धारात लेने छलियै ने तऽ हमर दस रुपैया गिर छलै हराक आएल छलै से हम गेलियै ने फेर तैं कि नइ हमरा दस रुपैआ तऽ नई मिलल लेकिन हम गेलियै त दस रुप एक सौ रुपैया मिल गया एक सौ रुपैया मिल गेलइ न हम कथी करलियै दस रुपआ अपन काटि लेलियै नब्बे रुपआ के समोसा खा ले
ई हमरे छलइ एक सौ रुपैआ हमरे छल हमरे छलै
हमरा थोड़ी पता छल हम अह जखन गेल छलियै ने हम अ के सामने केने छलहुने एगो दोस्त के लऽ के गेल छलियै ओकखनी गेल छल तब मिलल झली हं हैतऽ अहीं के आब कथी हले आ आब थोड़ी अहाँके देब अहाँके चे
हं हम लेब एखली
बक आ भऽ गेलय खा लेलियै पी लेलियै हज आब कि लेलिय अहाँ के
कम से कम पचासो रुपैआ दैत आएत
पचास रुपैया हें हम खा गेलियै पेट मे छै समोसा दस रुपैया आ छिय लेब
अभी दस रुपआ नय लऽ हम पचास रुपआ रह
ब पचास रुपआ लय छी हम तो छी ने चेल हटाव पंन्दर टा ल लैब पन्द्रह रुपआ लौ एलौं ए बीस रुपआ ल लेब ठीक छय पचास रुपआ ल ठीक छै ठीक छै लऽ ले पचास रुपआ लेकिन देखियऔ पचास रुपआ देब अहाँके त हम ह तऽ हम ओ पाँच दिन के बाद जाएब रुपया में
नय
चलतै ने काल्हि तऽ हमरा बुते नय हैत ओहोपथी करब तऽ यउ एक दिन अपना तऽ गेल छ गल नय छलै गांव गेलल छलियै
कोनो कतौक हँ चलु
भगवानपुर गाँंव गेल छलियै ओ घुमय लए जेबै टूर पर जब कतऽ जैब फलंड फौलैंड बनाउ ने कतऽ जायके
हँ कतहु कना
हम हमा तऽ मोन कर गोआके गोवा में जायब आराम बीच पर बैठब आराम से लस्सी वस्सी पियब आराम से च की विचार आहाँ
ची चीत ै हेल्लो जैबाय चलू न हेलो हेलो। यो हर्ष जेबैं नै? हेलो।